हेलो, न नमस्कार।
नमस्कार।
सब ठीक छै?
सब ठीक मित्र।
त सुनाउ।
मित्र, आइ हम सिन्धु नदी तंत्रक विषयमे विस्तारसँ गप्प कर चाहैत छी, कारण ई नदी खाली एकटा नदी नहि बल्कि पूरा उत्तरी पश्चिम भारतीय उपमहाद्वीपक इतिहास, भूगोल, कृषि, संस्कृति, व्यापार, सभ्यता आ मानव विकासक आधार रहल अछि जाहिके कारण एकर अध्ययन करब बहुत आवश्यक मानल जाइत अछि।
अहँ बिलकुल सही कहै छी। कारण सिंघू सिन्धू नदी तंत्र एहन नदी प्रणाली अछि जाहिमे मुख्य मे सिन्धु नदी संघ अनेक महत्वपूर्ण सहायक नदी सब शामिल अछि। आ ई सब मिल के विशाल जनतंत्र बनाबैत अछि। जाहि पर करोड़ो लोक जीवन खेती, पशुपालन, व्यापार आ आर्थिक गतिविधि निर्भर करैत छै।
बिल्कुल मित्र, सधु न सिन्धु नदीक उद्गम हिमालय क्षेत्रमे तिब्बत संग मानसरोवर झिलक आसपास पर्वतीय इलाका सब मानल जाइत अछि जतय से ई नदी बर्फ पिघलाल आ हिमनदक जल सं भरि के धीरे धीरे आगाँ बढ़ैत अपन देश आ क्षेत्रसँ गुजरैत अरब सागरमे मिलैत अछि।
बिलकुल। सिन्धु नदी अपन लम्बा यात्राक के दौरान उच्च नीच पर्वत, शंकराघाटी, विस्तृत मैदान उपजाऊ भूमि आ शुष्क क्षेत्र सबसे आ गुजरैत विभिन्न प्रकारक प्राकृतिक दृश्य प्रस्तुत करैत अछि। जाहिसे एकर भौगोलिक महत्व बहुत बढ़ि जाइत अछि।
बिल्कुल मित्र बिल्कुल। सिन्धु नदी तन्त्रक मुख्य रूपसँ झेलम, चिनाव, राबी, ब्यास आ सतलज जकाँ प्रसिद्ध सहायक नदी सब शामिल छथि जे अपन अपन क्षेत्रक जल सङग्रहके अन्तमे सिन्धु नदीमे मिलकर एक विशाल नदी प्रणाली निर्माण करैत छथि।
एहि सहायक नदी सब कारण सिन्धु नदी मे वर्ष भरि पर्याप्त जल उपलब्ध रहै अछि कारण हिमालयके हिमनत बर्फ वर्षा आ प्राकृतिक जल स्रोत लगातार एहि नदी सब के जल प्रदान करैत रहैत अछि।
बिलकुल मित्र प्राचीन समयमे सिन्धु नदी किनार पर विश्वास महान सभ्यता संभल के एक सिन्धु घाटी सभ्यता विकासशील भय छल जतय सुव्यवस्थित नगर, चौड़ा शहर, मकान मजबूत जल निकासी व्यवस्था आ व्यापारिक गतिविधि सभ बहुत विकसित अवस्था मे छल।
बिलकुल, इतिहासकार सभक अनुशासन हड़प्पा आ मोहन जोंद्रो जेका प्रसिद्ध नगर एहि सभ्यताके मुख्य केन्द्र छल। जतय लोक खेती, व्यापार, हस्तकला, धातुक उपयोग आ सामाजिक संगठन उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कयने छलाह।
बिलकुल मित्र। सिन्धु नदीके नियमित जल उपलब्धताक कारण एहि क्षेत्रमे खेती बहुत होइत छल जाहिमे गाँव गेहूँ तिल, दलहन आर विभिन्न प्रकारक कृषि उत्पादक पर्याप्त मात्रामे उपजाओल जाइत छल।
बिलकुल नदी किनारक उपजाउ माटी प्रत्येक बस बाढिक बाद नव उर्वरक परत प्राप्त करैत छल जाहि से किसान सबके खेती करबमे बहुत सुविधा भेटल छल आ उत्पादन सेहो अधिक होई छल
बिलकुल मित्र सिंधु न नदी केवल महत्वपूर्ण नहि छल बल्कि ई व्यापारिक मार्ग रूपसँ उत्पन्न होइत छल कारण नदी सम्मान से स्थानक दोसर स्थान पहुँचि जाल अपेक्षाकृत शरत रहैत छल।
बिलकुल नदी माध्यमसँ लोक कपड़ा धातु, मटिक वर्तन, अनाज, पशु उत्पाद अन्य आवश्यक वस्तु के अपन दूर दूरक क्षेत्र सब पे करै छलाे जाहि से आर्थिक समृद्धि बढ़ैत गेल।
बिल्कुल मित्र सिंधु सिन्धु नदी तन्त्रक जल केवल खेती मे नहि बल्कि पीबाक पानि पशुपालन, घरेलू उपयोग, मछलीपालन आ अनेक प्रकारक दैनिक आवश्यकता पूर्ति लेल सेहो अत्यंत महत्वपूर्ण रहल अछि।
बिलकुल एहि कारण नदी आसपास घनी आबादी बैसल गेल गाँव विकसित भेल नगर बसल गेल आ धीरे धीरे मानव सभ्यता बहुत उन्नत अवस्था मे पहुँची गेल।
बिल्कुल मित्र हिमालयसँ निकलके कारण सिन्धु नदीमे अधिकांश जल बर्फ पिघलबैत आबैत अछि जाहिसँ गर्मी कालमे ओ नदी पर्याप्त जलप्रवाह बनाबत रहल अछि।
हँ बिलकुल वर्षाक समय मे जल प जल सेहो एहि नदीक जलराशि बढ़बैत अछि मुदा कखनो कखनो अत्यधिक वर्षाक कारण बाढिक स्थिति सेहो उत्पन्न भऽ जायत अछि। जाहि से आस पासक क्षेत्र प्रभावित होइत अछि।
बिल्कुल मित्र सिंधु नदीक तंत्र विस्तृत मैदान सभ कृषि लेल अत्यन्त उपयोगक मानल जाइत अछि कारण एक र माटि उर्वर समतल आ सिंचाईक सुविधासँ भरल रहैत अछि।
बिल्कुल एहि कारण लाखों किसान अपन जीवनयापन खेती पर आधारित रख रखने छथि आ सिन्धु नदी तंत्रक जलक उपयोग बर्ष भरी विभिन्न प्रकारक फसल उगबैत छै।
बिल्कुल मित्र आधुनिक समय मे सिन्धु नदीक जलक उपयोग सिंचाई, नहर, जलाशय, बांध, विद्युत उत्पादन आ अत्यधिक कार्यमे से अव्यस्यक रूपसँ कयल जाइत अछि।
हँ जल विद्युत परियोजना सडक माध्यम से बहैत जल से बिजली उत्पादन कयल जायत अछै। जहि से घर, उद्योग, विद्यालय, अस्पताल आ अन्य आवश्यक स्थान सबमे विद्युत आपूर्ति संभव होइत अछि।
बिल्कुल मित्र सिन्धु नदीक तन्त्र केवल प्राकृतिक संपत्ति नाहि बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि सेहो महत्वपूर्ण अछि। कारण हजारो वर्ष से हम एहि नदीक किनार विभिन्न सम्पुदाय, भाषा परम्परा आ संस्कृत कृतिक विकास हो रहल अछि।
अनेक लोकक धार्मिक भावना सेहो नदी सब से जुड़ल रहैत अछि कारण जल के जीवनक आधार मानल जायत अछि आ प्राकृतिक सम्मान करबाक परम्परा बहुत पुरान अति।
बिलकुल मित्र वर्तमान समय मे बढ़ैत जनसंख्या, औद्योगिक विकास, प्रदूषण, जलक अत्यन्त उपयोग आ आज सिन्धु नदीक तन्त्र अनेक चुनौती सभक सामना करल रहल अछि।
यदि नदी संरक्षण, स्वच्छता, जलक सन्तुलन उपयोग, वृक्षारोपण, प्रदूषण नियंत्रण आ पर्यावरण संरक्षण सब पर विशेष ध्यान नहि देल जाय- त भविष्य मे जल संकट आ पर्यावरणय समस्या आर बढ़ै
बिलकुल सही कहम मित्र ई कारण प्रत्येक नागरिक कर्तव्य अछि जे ओ नदी सभके स्वच्छ रखाव अनावश्यक जल बर्बाद नहि कए पर्यावरण रक्षा कराए आओ भावी पीढ़ी लेल सिन्धु नदी तंत्र जेकां अमूल्य प्राकृतिक संपत्ति संरक्षणमे योगदान अवश्य देल।
हँ जतेक विस्तार से सिधु नदी तंत्र महत्व बतेलियौ ताहि से स्पष्ट बुझाइत अछि जे नदी केबल एकटा प्राकृतिक जलधारा नही
ओ
बिलकुल मित्र बिलकुल ई नदी एकटा प्राकृतिक जलधारा नहि बल्कि करोड़ो लोगक जीवन, रोजगार, कृषि, व्यापार आर सांस्कृतिक आ आर्थिक विकासक मुख्य आधार रहल अछि आ आइयो एकर उपयोग निरन्तर बर रहल अछि, सिन्धु नदीक प्रवाह हिमालयक उच्च उच्च पर्वत प्रारम्भ भर कर पथरीला घाटी, संकरा पहाड़ी मार्ग, विशाल मैदान आ शुष्क क्षेत्रक से गुजरत अन्तमे अरब सागर मे मिलैत अछि जहिसें कारण सम्पूर्ण यात्रा अत्यंत रोचक आ भौगोलिक दृष्टि सॅं महत्वपूर्ण बनि जाइत अछि।
हँ सिन्धु नदीक जल वर्ष भरी बहैत रहबाक मुख्य कारण ई अछि जे हिमालय में जमा बर्फ हिमनदक पिघलल जल आ मानसूनक वर्षा लगातार एहि नदी आ एकर सहायक नदी सबमें जल आपूर ति करैत रहैत छै।
बिल्कुल मित्र बिल्कुल सही कहलेउ सिन्धु नदीक तंत्र पाँच प्रमुख सहायक नदी झेलब, चिनाब, राबी, ब्यास आ सतलज छथि जेहि कारण एहि सम पुणीक क्षेत्र में कखनो कखनो पाँच नदीके क्षेत्र सेहो कहल जाइत अछि आ एकर ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक अछि।
एहि नदी सब जल दूर-दूर धरि नहरक माध्यम में पहुँचाबल जाइत अछि। जाहिसे शुष्क क्षेत्र सबमें सेहो खेती सम्भव भय पाबैत अछि।
किसान सबमें वर्ष भर में अनेक प्रकारक फसल सब सफलतापूर्वक उत्पादन करै छथिन।
बिल्कुल मित्र सिन्धु नदीक तंत्रक कारण गेहूँ, धान, कपास, गन्ना, सरसो, दलहन, चारा आ अनेक प्रकारक फल फूलक खेती सफलतापूर्वक होइत अछि जहिसँ लाखों परिवारक आजीविका चलैत छै।
सिंचाईक पर्याप्त सुविधा रहबाक कारण एहि क्षेत्रक किसान केवल बर्ष पर निर्भर नहि रहैत छथि बल्कि ददीक जलक उपयोग कै आधुनिक खेती करैत छथि आ उत्पादन में वृद्धि करैत छथि।
बिल्कुल मित्र प्राचीन समय में सिन्धु घाटी सभ्यताक लोक नदीक जलक उपयोग खेती, घरेलू कार्य, व्यापार, पशुपालन आर नगर विकास लेल बहुत बुद्धिमान करैत छलाह जहन कि हुनकर सभ्यता अत्यन्त समृद्ध बनल रहल।
पुरातत्व बीच सभके हड़प्पा आ मोहनजोदड़ो से सुव्यवि सुव्यवस्- थित सड़क, मकान, जल निकासी व्यवस्था सार्वजनिक स्नानागार आ गोदाम भेटल अछि। जाहिसँ स्पष्ट होइत अछि, जे ओहि समयक लोक बहुत उन्नत सोच रखैत छलाह।
बिल्कुल मित्र, सिन्धु नदीक कारण बसंत नगरमे व्यापारिक गतिविधि बहुत तेज छल। कारण एतय तैयार सामान दोसर क्षेत्रमे पहुँचायल जायल छल आ बाहरी क्षेत्रसँ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित छल।
व्यापारीसभ नदी मार्गक उपयोग कय माटिक बर्तन, धातुक समान, आभूषण, कपड़ा अनाज आ अन्य आवश्यक वस्तुक आदान-प्रदान करैत छलाह। जाहिसँ आर्थिक समृद्धि लगातार बढ़ैत रहल।
बिल्कुल मित्र, सिन्धु नदीमे मछली पालन सेहो बहुत महत्वपूर्ण व्यवसाय रहत छल, कारण नदीक स्वच्छ जलमे विभिन्न प्रकारक मछली उपलब्ध रहैत अछि, जहिसँ स्थानीय लोकसभ भोजन आ रोजगार दुनू प्राप्त होइत अछि।
नदी किनारक घास आ हरियर क्षेत्रसभ पशुपालन लेल सेहो उपयुक्त रहैत अछि। जाहिसँ गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आ अन्य पालतू पशुपालन सहजतासँ ई कयल जाइत अछि।
बिल्कुल मित्र, आधुनिक समयमे सिन्धु नदी तटपर अनेक बांध, बैराज आ नगर परियोजना बनाओल गेल जाहिसँ उद्देश्य जल संरक्षण, सिंचाई, बाढ़ि नियंत्रण आ जल विद्युत उत्पादन करब अछि।
एहि परियोजनासँ खेतीमे सुधार भेल अछि, उद्योगके जल उपलब्ध भेल अछि। बिजली उत्पादन बढ़ल अछि आ लाखो लोकक जीवन स्तरमे सकारात्मक परिवर्तन देखल गेल अछि।
बिल्कुल मित्र, मुद्दा बढ़ैत जनसंख्या प्रदूषण जलक कटाई जलक अधिकित्ता दोहन औद्योगिक अपशिष्ट आ जलवायु परिवर्तन कारण सिन्धु नदीक तंत्र प्राकृतिक संतुलन प्रभावित भऽ रहल अछि।
यदि नदीमे गन्दगी, प्लास्टिक, रसायनिक पदार्थ आ दूषित जल लगातार छोड़ल जायत तऽ नदीक जल प्रदूषित भए जायत। जाहिसँ मनुष्य, पशु, मछली आ सम्पूर्ण पर्यावरणपर नकारात्मक प्रभाव पड़त।
बिलकुल मित्र, एहि कारण सरकार वैज्ञानिक पर्यावरण, किसान आ सामान्य नागरिक सबके मिलकर नदी संरक्षण लेल प्रभावी योजना बनबाए वृक्षारोपण करवाए, प्रदूषण रोकवाय आ जलक सही उपयोग आ करबाक आवश्यक अछि।
विद्यालय, महाविद्यालयमे सेहो विद्यार्थी सभकेँ नदी संरक्षण जल बचावय, पर्यावरण रक्षा आ प्राकृतिक संसाधनक महत्वक विषयमे जागरुक बनाओल जाय, तऽ भविष्यमे स्थिति ओर बेहतर भए सकैत अछि।
बिल्कुल मित्र, प्रत्येक नागरिक यदि अपन घरेसँ निकलि कऽ कचरा नदीमे फेेकत, जलक अन अनावश्यकता बर्बादी नहि करत आ स्वच्छतापर ध्यान देत तऽ नदीक प्राकृतिक सुन्दरता आ उपयोगिता बहुत दिन धरि सुरक्षित रहि सकैत अछि।
सिन्धु नदी तऽ मानव सभ्यतााक एहन धरोहर अछि जाहिक अध्ययनसँ हमरा इतिहास, भूगोल पर्यावरण, कृषि, संस्कृति, अर्थव्यवस्था आ मानव विकासक अनेक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होइत अछि।
बिल्कुल मित्र, वास्तवमे सिन्धु नदी बिना उत्तर पश्चिमी उप भारतीय उप महाद्वीपक इतिहासके कल्पना करब कठिन अछि कारण हजारो वर्षे ई नदी जीवन विकास आ समृद्ध मुख्य आधार बनल रहल अछि।
जल भविष्य पीढ़ी लेल स्वच्छ जल हरियर पर्यावरण असुरक्षित प्राकृतिक संसाधन छोड़ै चाहैत छी त सिन्धु नदी तत्र संरक्षण आ सतुलित उपयोग हम सभक साझा जिम्मेदारी बनैत अछि।
बिलकुल सही कहलहुँ मित्र, आइक ई चर्चा मे हम सब बहुत किछु नवीन सिखल आ और हमरा बुझा गेल कि सिन्धु नदीक तंत्र केवल प्राकृतिक लेल विषय नहीं बल्कि मानव जीवनक आधार प्राकृतिक अमूल्य उपहार आ सभ्यताक पहचान सेहो
हमरा से ई विश्वास अछि जे यदि प्रत्येक व्यक्ति नदी सबक सम्मान करत पर्यावरणक रक्षा करत आ जल महत्व बुझत त सिन्धु नदी तंत्र सदिखन मानव समाज के जीवन समृद्धि आ विकासक मार्ग देखबैत रहत।
बिलकुल सही कहल मित्र, आब हम सिन्धु नदीक तंत्रक भौगोलिक विशेषताक विषय मे विस्तार सं गप करय चाहै छी कारण एहि नदी प्रणालीक निर्माण हजारो वर्षक प्रकृति परिवेश अछि और एकर भागक अलग विशेषता अछि, अध्ययन योग्य अछि।
अहां बिल्कुल सही कहै छी। कारण सिन्धु नदी तत्र विद्यालय उच्च पर्वत से प्रारम्भ भय के घाटी पथरीला इलाका विस्तृत मैदान उपजाउ कृषि क्षेत्र अंतर मे समुद्री तट धरि पहुँचैत प्राकृतिक रूप मे निरन्तर परिवर्तन करैत रहैत छले।
बिल्कुल सही कहलहुँ मित्र हिमालय क्षेत्र मे बरफ पीघलला सं निकलि क जल ब